हेलो जी जी नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
की हाल चाल
बढ़िआँ आवाज ठीक आबि रहलै ने
हँ स्पष्ट आवाज आबि रहल अछि
आओर सभ कहियौ।
हँ, सभ समाचार ठीक छै। तखन आब तऽ सावन मास शुरू भऽ रहल अछि, साओन मास।
हँ, कहियासँ छै सोमवारी?
संक्रान्तिक हिसाबे तऽ अठारह तारीखसँ सावन मास शुरू होइए।
हँ, बीस हेतै तखने।
हँ, आ पूर्णिमा हिसाबे तऽ तीस तारीखसँ हैत।
अच्छा, तीस नहि, तीन सुनने रहियै।
आ हँ, सेह। पन्द्रह दिन बाद संक्रान्तिक बाद पन्द्रह दिन जोड़ि लेबै तऽ सएह हेतै।
अच्छा हँ, सेहो ठीके कहै छी।
सोमवारी करै छी?
सोमवार हँ, सावनवला करैत छी, पहिल दूटा कऽ लेलहुँ, सभटा तऽ नहिए सम्भव होइत छै। दूटा करि लेलहुँ से छै।
अच्छा, तऽ कोन पूर्णिमा हिसाबे करैत छी कि?
संक्रान्तिवला करै छी, संक्रान्तिवला करै छी। ओ सभ भी सब करैतवला छै, एहि बेर पहिने मलमास। चलेमास पड़ि गेल रहै ने, ताहि दुआरे भरोसे। एहिमे पाँचटा पड़लै, ओहिमे चारिएटा पड़तै।
अच्छा
ठीक छै
अच्छा, तखन तखन साओनके तैयारी। की की केलहुँ? हरियर साड़ी, चूड़ी, टिकली किनलहुँ।
हँ, तैयारी तऽ भेल छै, तैयारी तऽ भेल छै।
ह ओ
फेरमे तऽ देरी छै ने, दू चारि दिन देरी छै।
हँ, तीज तऽ भादो मासमे होइ छै ने। अखन कहाँ? एखन सावन भेलै नहि छै तऽ मधुश्रावणी केना हेतै। हँ, मधुश्रावणी होत, वएह पाँच छओ तारीखसँ शुरू होयत।
पाँच छओ तारीखसँ ने, हँ, जे कहै छी। नव कनिया सभकेँ जे जेकरा होइत छै, पहिल बेर तकरा सभकेँ ने बेसी। मड़र रहै छै, अपना सभकेँ तऽ नहि कोनो तेहन।
हँ, से तऽ छैहे आ इम्हर। मैथिल ब्राह्मणमे तऽ पन्द्रह दिन तक कनिआँकेँ अनोना करऽ पड़ै छनि।
हँ, बहुत बेसी रहै छै।
बड़का आडम्बर।
टेमी दागू ताबूवला प्रथा सभ सेहो, हँ, बहुत रास प्रथा सभ छै।
हँ अच्छा आधुनिक युगमे आब के
आब नहि होइ छै, आब खाली। सुनते रहियै, आब ओना हो।
हँ, बदलैत समयके अनुसार एतेक करब सम्भवो नहि छै।
नहि नहि, ओतेक परेशान होबो नहि छै।
हँ
आओर पानि तानि पड़ैयै सावन
आइ स कनि मौसम नीक भेलै, नहि तऽ प्रचण्ड गर्मी पड़ैत छल।
हूंम्म गर्मी तऽ ठीके पानियो पड़ैत छै लेकिन तैयो गर्मी तऽ ओहिना छै सहिये सएह छै
हँ मौसम बहुतक बहुत बेसी गर्मी छै
दुर्गो पूजा सेहो लेटे से शुरू हेतै ने
हँ मलेमासके कारण सभटा एक मास विलम्बसँ छै
ह्म
कतऽ देरीसँ भऽ जेतै सितम्बरमे की जेतै अक्टूबरमे सभटा एकटा एक एक मांह आगू भऽ गेलै सेहो तऽ ठीक मुताबिक
भोजन भात भेलै
भोजन भात हँ भऽ गेल ऐं यै सावनमे अहूँ सब अथी साग ताग नहि खाय जाय छियै
खाइ छियै ओकर वैज्ञानिक कारण छै जे कीड़ा मकोड़ा रहै छै
कीड़ा मकोड़ा भऽ जाय छै हँ
हँ ताहि दुआरे बरसात मे जंगली हरियर पात सब पर छोट छोट कीड़ा रहै छै तहि दुआरे एना हँ निषिद्ध नहि छै
निषिद्ध नै हँ बहुत गोटा के देखे छियै ने सावन मे इनै खाउ सावनमे दही नहि खाउ सावनमे ई नहि खाउ बरस बरसात तरसातके के कारण हेतै बेसी स्वस्थ रह रहिके सएह सब प्रक्रिया छियै उएहसँ
हँ सएह सब छै
हूँ
आर कोनो नहि छै सएह सब छै ओना ई जे जे ओना ई जे छै जखन
हेलो हेलो हेलो हेलो हँ हमरा नहि बीचमे गायब भऽ गेल छले
अच्छा ओना विषहरा जखन पावनि शुरू होइ छै मधुश्रावणी ईसब तऽ एहि सब कहै छै से नहि खायल जाय छै मैना पाती सब
कोंच नहि खायल जाय छै ओ इम्हर तऽ हम सब सुकर के हाट सँ जे अरिकोंच कीन केऽ अनते टा छियै अरिकोंच एतेक सबके नीक लगे छैन बच्चासभ तऽ नहि खाइ छै लेकिन पैघ सभके नीक लगैत छनि तऽ ओटा उएह छै सावनमे तरकारी तरकारी तऽ कोनो स्वाद त्वाद ओतेक लगैत नहि रहै छै तखन अरिकोंचे पर जोर सभ रहै छै माछ जेकाँ बना कऽ
से चक्का बने साटल भऽ जाइये अहाँके
हँ माक भऽ जाइये सीख सिखनहिये छियै किया नहि हेत ओहिमे की छै भऽ जाइ छै
ठप
पातमे लेकिन अथी अन्तर छै ओतुका पात एम्हर जे पात भेटैत छै ने तऽ ओहिमे कनि अन्तर छै सएह छै कनी अरबी के पातमे लेब कनी अरबी पात रहै छै कहियो कब कब लागत कहियो कब कब नहि लागत तेहन तरहके छै लेकिन छै बात छै तैयो पर भेट जाइ यतऽ लगैया अपन जगह के अपन सबटा भेंट तऽ सबकिछ जाइत रहै छै गोर लगेय छी हम कहियौ अपने हम अपने घर अपने गाम घर ग उपलब्ध छै तऽ गाम घरके मम्मी जकाँ नहि मारब छी ओठाम त लोक सब छै ने मिथिलाञ्चलके लोकसभ सभ सभटा पाबैन तिहार सभ छटा पसरल से सब रहे छै तरकारी की तऽ ओहिब तरकारियोवला सभ तरकारी आनतै जेसभ पसन्द पड़ै छै बंगाली सभ तऽ मैओ मैथिलीसभ फेर पान पान त हो छै
हँ आब तऽ सब जगह सब चीज पाय रहबाक चाही सभटा उपलब्ध होइ छै गामे घर मे दिक्कत छै
हँ गामे घरमे पैन पड़ि गेल ई पड़ि गेल तऽ एहिबर ई नहि भेलै एहिबेर ओ नहि भेलै से भए जाइत रहे छै सब कनी महग भेटे छै लेकिन भेट तऽ सबटा सी
हँ पाइयो हाथे भेंट तऽ जाइ छै सएह बात
सेह बात छै
पटुआ साग ल के भे खूब पटुआ के साग भेटैतुे हे तीट पटुआ लेब के म पतुआ से अरिकोंचक पातसँ से पोड़ो साग जे कहियो नहि देख अथी रहै छले जे हरदम लतड़ ल रहै छले हे जे बाड़ी झाड़ी मे से ठ्बीतऽय त रह छै पुरो साग
हँ इएह सब छै
हँ ब
बच्चा सब हँ हमर बच्चा बच्चासभ तऽ ठीक ठाक इस्कुलसँ आबि गेल अछि अहाँके बच्चासभ आयल इस्कुलसँ
हँ इस्कूल सँ आएल ठीक ठाक छी पी ए बन चैल रहल छै एखन
अच्छा अच्छा
ब छै
ओ आर एखन पढ़ाई लिखाई मे की चैल रहल अछि की लेखनी चलि रहल अछि अहाँके
जखनी एखन दू तीनटा अछि हमरा पूरा करबाक काल भ पत दिवाली प स निकल रहै छै पत्रिका तऽ ओहिमे पठबाक अय पहिले वएह समय तैक लिखनाइ करे छलियै द त एकटा के डेड लइन तऽ आइये छलिय हे पन्द्रह तारीख के लेकिन कहलियन आई नै हायत आ हत दू तीन दिन आओर हमरा समय चाहि ठीक छै पठादेब आ एकट तऽ एहि मासमे छै को छै
छै देखै छी
तऽ अखन कोन भाषामे लिख रहल छी हिन्दीमे कि मैथिलीमे
दुनूमे लिखैत छै मैथिलियोमे चलैत छै हिन्दीमे तऽ मैथिलि मे क सकै छि की अहाँ के इसकुल सभ बढ़िया थीक चलि रहल अय
हँ हँ चलि रहल अ भऽ गेल छै छुट्टी चलि रहल छै काज सब
त अथि भेटले के संख्या बढ़ल हेतै आब पढ़ाई के प्रति जागरूको सेहो बढ़ले गामो सब हँ खूब भेल आब देख के बड खुशी होइ छै हँ देख क खुशी होइ छै जे मतलब आब स्कुलो सब एतेक नीक स्कूल सब भऽ गेलै ह ने गाम टीचरो सब शिक्षकोसभ एतेक देखै छियै अपना अपना तरफ से बढ़ियां कोशिश कऽ कऽ तऽ बच्चोसभ नीक निकलि रहल छै आब समय बदललै हँ सभ मजाक एलै हँ तऽ सभ पठबैत छै पढ़बै लिखयके बुझि गेलै जे हँ शिक्षाके महत्व छै ई गप सब बढ़िआँ छै तहै स
बहुत बढ़िआँ बहुत सुधार भेल छै
पहिने से तऽ बहुते नीक भेलै हे
बहुत सुधार भेल छै बेंच डेस्क छै बोर्ड छै पाइन शुद्ध पाइन छै
मेन तऽ सेहे छै पानि रहे बाथरूम रहे
टॉयलेट लड़का लड़की ल अलग अलग
अलग बहुत जरूरी सबसँ बड़ पहिलुका इसकुलमे होइते नहि छलै बहुत बच्चा लड़की बच्चा सबके तऽ कतेक परेशानी एहि दुआरे होइ छलै हे जे बाथरूम जेते केना ल लड़का सब के तऽ कोनो दिक्कत नहि छै कतौ केना कर लड़की सबके पैघ बच्चा के होइ छै कतेक समस्या तरहके पैघ होइत रहै छै टीन एज के मे रहै छै तऽ ओहिमे जाउ तऽ कतेक ईसभ बाथरूममेनाइ तऽ बहुत जरूरी छै शौचालय रहबय करै इसकुलमे साफो सफाइके प्रति देखलियै ह बहुत जागरूकता भेलैए सरकार काज कऽ रहलैए धीरे धीरे अथी कऽ छै म टाइम तऽ रखै छै दुनू रिश्ता होइ छै ने
आब अहाँके सुनि के आश्चर्य लागत जे बहुत रास इसकुलमे सेनेटरी पैड के वेंडिंग मशीन लाग लगा रहल छै हँ बहुत बढ़िया छै
मुगी बच्चा सभकेँ बहुत दिक्कत होइ छलै हे बहुत बच्चा रह ताहि दुआरे हँ तैं छुट्टी लेे छलै हे एनाही मे न गायब अपन ओतेक साफ सफाइ नहि बीमारी के एतेक खतरा रहै छै ओहिमे आब ई सब जागरूकता भेलै ने एक तरहसँ जे शिक्षक बतबै छै आब जे हँ ई सब चीज एना होइ छै ई बुझबाक चाही रात सात आठ मे शुरू भऽ जाइ छै बतेनाइ बच्चा सबक जे ई सब परिवर्तन अहके शारीरिक हैत एहि ले तैयार रहू बच्चो सभ दे खुलापन आबि गेल छै ने खुलि कऽ गप्प हँ
आ पहिने जेना टैबू टैबू बुझल जाइत छलै कि पैड केना पुरुष टीचर बैस बाजि देतै या पीरियड केना बाजि देतै से सब नहि छै हँ नीक लगे छै बच्चा सबमे आत्मविश्वास आयल छै
ह्म खास करकेऽ मौगी बच्चा सभ लए तऽ बहुत जरूरी छै आत्मविश्वास ऐनाय नीकसँ कऽ रहले हँ
हुँ बहुत आ सबसँ बेसी सब सब बेसी प्रगति बेटियए बच्चा मे देखय ल भेटै छै इसकुल मे हम सब देखै छियै लड़का बच्चा नीक पढ़ छै बेटी
से तऽ छैहे कनि हँ कनि बेसी रहै छै एक्टिव रहै छै जे त हँ हं आ मौका नहि भेटै छलै आब मौक मौका भेटले हे पहिने बड बेसी भेदभाव छलै हे बेसी नहि बहुत भेल अहाँ आठमा नौमा तक पढ़ि लेलहुँ तऽ होइत छलै जे बड पढ़ि लेलक आब की आब तऽ कमसँ कम हो छै जे हँ बारहवीं पास हयबाक चाही ओकर बाद इन्टरओ करैत छै, ग्रेजुएशन करैत छै, आब तऽ काजो कते करय लगलै हे। सभ तरहके काज आओर बहुत रास, आ बहुत भऽ गेलै ह ने। बहुत रास अपन अपन कैरियर लए बहुत बेसी। छै जे, हँ, किछु ने किछु कऽ केऽ सीखै लेल छै की।
हँ बहुत सुधार
सोशल मीडियाके नीक उपयोग कऽ रहल, ओहि हिसाबे। अपना एहिसँ बहुत नीक छै